की हाल चाल
बढ़ियाँ छै अपन कहियौ
हमरो ठीक छै आइ तऽ ततेक एम्हर बा हमरा सबके बारिश भेल ये गाम मे बरखा बड्ड ब बरखा बरसल ये आ ओहिमे कहैत छी कबइ माछसभ
येह पूछ कबइ माछ तऽ बुझियौ जे आब बिलुप्त त भऽ गेलै
भऽ गेलै से पकड़लहुं हँ चारि टा पाँच टा एकदम पिछड़ैत माछो आ पिछड़ैत हमहुँ
एह बाप र बा सहीमे खायके मोन क गेल आ
रखलहुँ हँ कहलियै दसो टा जै आओर हैत
हँ तखने हैत। बाप रे बा होय
अ अ अ
ओना आय हमहुँ कटहर के चक्का पिटकट नहि होइ छैय।
पिट कटि कऽ बाह अहाँ तऽ हिला देलियै।
ब पीट कट क ओकरा तरि क ओकरा झोरगर कऽ कऽ हल्का म हल्का झोर द क से भऽ गेल छलै और आठी के भुजिया छलै।
बाह वाह अहँ अतिउत्तम बनैनाय तऽ।
हँ आय आय दुनूटा जे छला आ आ दालि मे विन्यास छलए। दालिमे विन्यास छलै अहाँके ई की कहे छैय मसुरी के दालि छलै।
ओ
मोसरी के दायल मे अ एकटा दूटा भट्टा आ कनिए मूड़ दऽ कऽ
ओ
आ सैरसो से छोकि दियौ रैचीसँ तऽ ओकर अहाँके किछु अलगे छैय।
हिम के विन्यास छैय।
हमरा अखन करोना ढेर अछि तऽ सब चीजमे एखन करोने दै छियै खटाइ मे।
वाह वाह करोना के आचारो अद्भुत होइया।
अद्भुत होइ छैय मेहनत तऽ बड लेकिन बड नीक
करोनाके आचार अहाँके आब तऽ कम देखैत छियै। लेकिन ओहि समयमे हम हमसभ तऽ ओकरा कच्चो नून लऽ कऽ
हँ खूब खाइ छलीयै हँ ब हँ नेना भुटका जखन छलहुं ताहि टाइम मे तऽ बड करोना क सुरैड़ि लै छलहुँ खाइत रहै छलहुँ। कदम यै कदम मौन यै?
कादाम्बो के अद्भुत होइ छलै।
अद्भुत होइ छलै भरि दिन कदमे गाछ तर रहै छलहु कदम की ओकरा बरहर
बरहर बाप रे बाप बड़हर तऽ एखनो छैय बाड़ी मे। एकटा हँ ह बरहर छैय अखनो बहुत लोग तऽ आब बुझबो नै करै
आब कहाँ बहर तरहर कतौ देखै छी। स्वाद बचपने वला जे एकरती याद हइ बचे वाला से मुंह मे स्वाद कखनो काल के अबैत रहैया। जखैन मोन परैया तऽ हां त अही बेर
एहिबेर हम खेलहुँ हे नहि किया तऽ हम जाबे एलहुँ धबे बरहरके समय बीत चुकल छलै।
ओ
तऽ हम खेलहुॅँ नहि लेकिन ओ पिछला साल खेने छलहुँ।
ओ
अद्भुत अहाँके स्वाद होइया।
बड तारकुन एहिबेर खेलहुँ।
अच्छा एहि बेर तारकुन हमहुँ खेलहुँ हेँं आ ताहिमे कनिक तार न जे जुआ जाइ छैय जे सुपारी दे खायमे
ओह नहि पूछू की छैय ने खीच्चा जे नीको लगै छैय तऽ खीच्चा अहाँके सोहले नहि होइ छैय। बात से छैय। तखन तऽ ओ जुआयल वाला रहै छैय से अहाँके बड्ड नीक लागत ओकरा की होइ छैय जे जे कनि छिलाइयो जाइ छैय बढ़ियां से बड सुन्दर एहि बेेर हम खेलहुं तारकुन अहाँके हम तीन चारि दिन खेलहुं।
ह ह तार कुण अही बेर खेलहु हमम्मू तीन
एहि बेर गाम मे लगभग जतेक अथी अछि हौरसा सेहो खेलहुँ।
जामुन सेहो खेलहु।
आब तऽ सब गो टे ई आधुनिकतााक के चक्कर मे की करे जाय गेलथि हे कटा दै जाइ गेलखिन ह गाछ।
गाछ वृक्ष सब से कटि गेलै।
कि ने घर अंगना के आब ओ कहाँ रौनक छैय पहिले वाल।
के नहि छी तऽ देखियौ ने जे एहि बेर जे आम सड़लै हे से नहि पूछू किया तऽ सीमेंट पहिले की छलै तबै नहि छलै ठंडा ठंडा मे रहै छलै। आम तऽ बहुत टिकै छलै एहि बेर आब की भऽ गेलै ह आब तऽ प्लस्टरहो ने सउसे
देबी ने आबो ओकरा। आब ओहन रौनक कहाँ छैय।
किछु नहि छैय पहिले तऽ बोरा जे होइत छैय सुतरीवला ओछा देल जाइत छलै आ ओहिप आम के पाल लगैत छलै आ ओहि पस लऽ क लोक आब कारबे तारबे पहिले लोक कहाँ दय छलै।
हूँ
तऽ एहि बेर का आमो सब क सैह हाल छैय सपेता अखनि दुटा चारिटा कऽ केऽ खरीदाय छैय आ उएह अहाँके चलैया।
ह
तऽ एहि बेेरका आमो के सैह छैय अपन आम तू टोक अबै छैय से बेसी सड़ले रहै छैय। बेनहितो भ गेल।
वाह वाह बगिया तऽ हम हम एहि बेेर बगिया हमहुँ खेलहुँ।
हू
पुसठो छलै आ बनाइयो देने छलथि दूध बगिया।
बढ़िआ कहलियै स्वाद एक नम्बर मिठाइ से कम नहि।
ओ मिठाई से कम ने बुझायौ मिठाई खेएलो नहि ह‌एत आ आ दूध बगिया सोहो अहाँ फ्रिज मे दऽ दियौ ठंडा ठंडा तऽ ओ तऽ शुध के खोये भऽ जाय छै
हो बड नीक अहाँ दू दूओ दिन तक अहाँ दू तीन दिन तक अहाँ खा सकैत छी तऽ हम एहि बेेर सेहो खेलौ बड सुन्दर बनल छले नवका चाउर नबका चाउरके
ह बाह गाम घरमे पहिले बियाह दान पकड़ै छले तऽ ओ जे होय छै अहिबक फर बनै छै
अहिया फर तऽ एहि बेर तऽ हम बेसी कर्तव्यता मे छलौं
हँ अहियब के फर एतेक नीक लगै छै हें त तरलाहा
तऽ बड सुंदर होय छै
ओ तऽ कनिया जखन औती आ देती खोंचि मे ताहिसँ पहिले तऽ लोग बनि
बनिते बनिते वएह जे खाय छियै सएह स्वादिष्ट रहै छै आ बाद वाला तऽ ओ अहाँके दोसरे तरह के भऽ लोकके भोज भात ई ओ ओहिमे ध्यान चलि जाय छै आ ओ सभटा फेका जाय छै
आ
आ ओ जे बनिते बनिते अहाँ खाउ ओ बेसी अहाँ क स्वादिष्ट लगै छै तऽ आब अहांके बेसी ठाम लोग बनिते बनिते अपन खा ले ये आय अहाँके कुम्हरौरी सेहो बनेलौ
हँ बाह ई नीक काज केलहुँं अपने गाछ पर चार पर छलए की
अपने चार पर छले कुम्हर आ रौद जे अय से पूछू ने कुम्हर की अखन तऽ मनुक्खो यदि रौद मे रहला तऽ कुम्हरौरी भऽ जेताह
तेहन रौद अछि आ ओहिमे अहाँके कुमहर के कहलिय की जे तानि दैेये दही न
ब घसलक अपने घसलहुँ कि कोइ आओर घसि देलक
के कोहि नहि घसलक घसौआ नहि देलियै हे हासू लऽ कऽ पातरे पातरे
बाप रे ओ तऽ ओतेक नीक होय छै जे
कनिए हँ कनिए अथी घासा घैंसि देलियै मिलै जोकर
हँ
आ बेसी अहाँके हाँसू पर देलियै हे
हँ नीके केलियै
आ ओ जे कहै छी मतलब अखन तऽ सुत सुतरब की कहब काल्हि कहब
हूँ
जे ओ केहन भेल हे लेकिन बुझै या जे एकदम टाट टाट भऽ जेतै
नहि एतऽ लेकिन एखुनका की होय छै आषाढ़ मे रौदक कोनो भरोस नहि एक दिन जड़ि के उगल आ दोसर दिन पानि तरतरा देलक
ताहि कहलौ हँ
ह लेकिन उसरि जायत ने तऽ अखुनका कुम्हरौरी बड नीक
कुम्हरौरी बड्ड नीक होय छै तै दऽ देलियै आब तऽ आब तऽ इन्द्र भगवान पर छोड़ि देलियै हँ
आब जे हेतैय जाव सुतरले तैयो ठीक छै आ नहि तऽ छै से गाछे पुुरका छै फेर भऽ जे कनि खर्चे नऽ देख देखियौ बड खराब ते हेते नैय एहि दुआरे जे कतबो किछ तऽ बहुत सुखा चुकल छै आब कनि ओकरा उदार के जे पाछा मुँह सँ दऽ देबै
हँ हँ तहन तऽ उदाइरे दियौ अगर ओ अखरा गेल हँ तऽ उदाहर दियौ
सैह सोचने छियै
हँ
तऽ एखन तक ओना बुझाइ नहि यए जे पानि पड़त एखन तक मेघ एकदम रौदी केने अछि अमठ जे एहि बेर बनेलहु हँ
वाह वाह कोन आम्मट बनेलहुँ पोछुआ मठ ओ जे राखि दै छै लोक बोर बना कऽ से वला
नहि नहि पोछुए बनेलहुँ हँ आ एक बेर कनी समय सकाल खराब भऽ गेल छलै आ ओकरा गारि लेने छलहुँ तखैन ओ ओकरा ओटौआ वालला बना लेलहुँ
ओटोओ बड नीक होइ छै बड्ड भाबुक कनी काजू किसम सब दऽ दियो
दऽ दियौ सएह सब दऽ कऽ आ कमे बनेलहुँ बेसी मात्रामे की होइ छै तऽ ओ अहाँके खराब भऽ जाइ छै आ ओना से ओना भऽ गेल हँ सैह बात छै तऽ ओकरा दऽ देलियै थारी मऽ पोड़ि देलियै
हुँ
तऽ ओ अहाँके एक नम्बर बनल ओकरा टेस्ट सेहो केलहुँ बच्चा सभके हाथ मऽ बिस्कुट जकाँ दऽ दै छियै काटि कऽ तऽ ओ खाय मऽ ओकरो टाइम पास भेलै आ अपनो कखनो के साँझके जलखै मऽ किछो नुनगर खेलहुँ आ एकटा केऽ ओ बिस्कुट खा लेलहुँ तऽ ओ बड स्वादिष्ट लगै छै खाय मऽ
आ ओहि मासमे कुमासमे बेसी नीक लगैत छै खाय
कुमासमे बेसी से छै दू टा तीन टा थारी मे देने छियै
हँ हँ से आहाँ देनैये हेबैय से तऽ आहाँ बड बधियार छी
करैत रहै छी की करब गाम घरक गृहस्थ वाला आश्रम छै नऽ आ गृहस्थ बला आश्रम छै
हँ हँ बुझै छी ई बात तऽ हमहूँ
से बात छै तखैन तऽ अपन किछ किछ मे लागल रहै छी खेनाई पिनाई तऽ मेन छै ने खेनाई पिनाई करबै तखने ठीक छो
हँ
से होइत रहै छै काल्हि जेना बनेने छलो केरा के बिहड़ि भेले केरा के घौर खैस परलै ओ रहे कच्चे केरा छलैय ओकरा की केलहु तऽ ओ ओकरा अहाँके पहिले एक बेर भुजिया बनेलौ
बड ओ कच्चा केरा के भुजिया सबस नीक लागत
बड नीक ल होे तरुआ पकड़ुआ लेकिन हमरा जे भुजिया जे नीक लगै जे पुछू नहि आ डालना मे देल ओ केरा
डालनाम आय आ काल्हि राति में छले भगवान के पूजा तऽ कहलिये डालना तऽ ओ डालनामे केराके दू चारि हथा ओहिमे चलि गेलै
तऽ बड सन्ना नहि बनेलौ हं सन्ना हम सोचने छी जे ज बचि गेला भुजिया सबके भुजिये ततेक नीक लगलै जे ओकर सन्ना जोकर आब देखै छियै जौ बच गेलै तऽ सन्ना बनि जाय सएह छै नहि तऽ छै आओर छै गाम घर मे तऽ एकटा गाछ रोपू दस टा गाछ भऽ जै छै ने